हैलो, जय झूलेलाल भईया।
जय झूलेलाल।
हा, ॿियो?
तव्हांजे होॾे चालीह जी हले थी प्रिपेरेशन?
हा-हा, झूलेलाल साईंअ जी हा-हा-हा, हिते आहे न हिते थींदी आहे चालीहे जी हिते भंडा-भंडारो बि थींदो आहे या हे बि सभु आहे झूलेलाल साईंअ जो बढ़िया कंदा आहिनि सुठो।
अच्छा, त मंदिर इलाही आहिनि केतिरा आहिनि मतिलबु हिकु ॿई आहिनि?
न-न, झूलेलाल साईंअ जो हिकिड़ो ई मंदिरु आ, बाक़ी ॿिए मंदिर आहिनि जीअं विराट मंदिरु आ।
असांजे हेॾे त तव्हांखे पतो ई हूंदो शालीमार बाग जो अलॻि आ। असां पश्चिम विहार में आहियूं हुनजो अलॻि आ। वरी जनकपुरी, अशोक विहार पुरानी सब्जी मंडी जहांगीर पुरी, बारहां, पंद्रहां, वीह मंदिर हेतिरा आहिनि। इलाही आहिनि हाणे त जातपुर मंडी जो बि आ रोहिणी जो आ। रोहिणी में बि अलॻि-अलॻि सेक्टर जो ॿ, टे मंदिर आहिनि होॾे बि।
मांखे वरी दिल्लीअ जो छोकी असां हाणे आया हुयासीं घुमणु पर गर्मी एॾी हुई त जेक तबियत ख़राब थी वई। बसि हिकु अक्षरधाम मंदिर घुमयूं असींं। हिकु गुरुद्वारो जेको बंगला साहिब जो आ।
बंगला साहिब सीसगंज बि आहे हेॾे चांदनी चौक बट तव्हां कनाट प्लेस वियो हूंदो नी।
न क्नाड़ प्लेस न बंगला साहिब। हा-हा-हा। चूना मंडी कुझु अलाए छा कुझु हुयो असां हुते होटल वठितीसीं। बसि असां व होॾे बसि ॿ, टे ॾींहं रहियासीं त तबियत ख़राब थी पई। छोकी दिल्लीअ में गर्मी बि त ॾाढी आ न भईया।
ह हाणे त ठीकु आ की बारिश थिए थी हर ॿे-टे ॾींहं में नहीं। टेम्परेचर इलाही फ्लक्चुएट थो करे। कॾहिं थी वेंदो आहे ॿाएतालीह, तेेतालीह हाणे हाणे तो हले ॿतीया, टेंटीया।
अच्छा।
पंटीह-छटीह हीअं थो हले।
अच्छा।
हा।
त न-न मां असां असां आया हुआसीं त असां तॾहिं मार्च, मार्च न अप्रैल में आयासीं सॉरी। अप्रैल में आयासीं असां।
ट्राए कजो हिन बार हेॾे ईजो हिते थींदो आहे जो जोति संगम थींदो आ। त दिल्लीअ में अलॻि-अलॻि मंदिर केदा ऐंन भई इन्वाइट कंदा आहिनि सभी मंदिर खे तव्हां पंहिंजी जोत वठी करे असांजे आऔ आऊ अचो त ईलाही ग्रैंड मतिलबु ईलाही वॾो प्रोग्राम थींदो आ।
अच्छा
हा कॾहिं असां वेंदा आहिनि कॾहिं असे असां घुराईंदा आहिनि हुननि खे। हा आऊ पंद्रहां अगस्त जो असांजे मंदिर में उहो थींदो आहे स्थापना दिवस आ असांजे मंदिर जो।
अच्छा
त काफ़ी सुठो मतिलबु सेलिब्रेशन थींदो आ हर सालु।
अछ अच्छा सुठो आ पाण ॾाढो बढ़िया आहे। त ॿ त तव्हांजे घर जे पास ई हूंदो न सभु कुझु?
हा हिकु डेढ किलोमीटर आ।
अच्छा, अच्छा-अच्छा-अच्छा- अच्छा पाण मो को लॻे कॾहिं शेडूल ॾिसो या नेट ते ॾीसि वठंदो त ॾिसो शेडोल ॿि
मां ॾिसंदमि हाणे, मां शेडोल जो त नालो अॼु ई सुनूयो आ मां।
बिल्कुलु छोकी शहडोल जो नालो थोणो घटि ई
छा स्पेलिंग छा आहे एस एच ए
ऐंच
हा एस एच ए एएच डी ओ एल अच्छा शहडोल ओके ठीकु आ। ठीकु आ ॾिदमि मां ॾिसमि।
बिल्कुलु-बिल्कुलु तव्हां ॾिसो तव्हांखे शेडो सिटी ॾाढी बढ़िया लंदव।
एम पी में मु मांजी मुंहिंजी मासी र वंददी आ ग्वालियर।
अच्छा उहो त ग्वालियर त दिल्लीअ जे पासे ई अथव चारि पंजनि घंटनि जो। हा ग्वाल ग्वालियर इहो, हीयो ग्वालियर खां ॿि शेडोल तव पंद्राहं सोरहां घंटा।
पंद्राह सोलह घंटा मतलब अठ सौ हज़ार किलोमीटर लॻभॻ हूदो।
हा-हा-हा-हा-हा इहो आह कटनी, कटनी सुञाणंदा हूंदव न? कटनी अऊ बिलासपुर
ईलाही आगे आ।
विचं आ शेडोल आ।
अच्छा-अच्छा
पर हिते जीअं असांजी मुंहिंजी भेण कानपुर जी आ या मुंहिंजी फ्रेंड जयपुर मां आई ख़ासि करे मुखा मीलण, त तचये पयी ॾाठी सुठी सुठी सिटी आ ऐं शांति को इलाइक़ो आ।
अच्छा
मतलब जीअं दिल्लीअ में या वॾनि श शहर में ॾाढी होश पोश लॻी पई हूंदी आ न, माण्हू माण्हूअ खे नथो सुञाणे।
हा भई तकण तकण चवंदा आहिनि न जिनखे हे लॻी पई आ। सभिनी खे भसदा रहो बस भसदा रहो।
हा-हा-हा अउं तव्हांखे
कुझु कोने हेॾे।
न आऊं हिते तव्हां ईंदव न दरसल मूंखे मुंजे भा भाट्री ज़ाल बि ते शा करे कई तई, आहे ग्वालियर जी। हुनखे शेहडोल वणियो तस।
अच्छा।
त मतरस मां मतिलबु मांजी ॾेरानी ई धी अ पुटु उनजी उनजी हुते सु ग्वालियर में सगाई थी तस हिननि जो भाटियो, सॉरी।
अच्छा।
त उनखे बि आई हिते त चेपी चेपी हमको बहुत अच्छा लॻ रा है त चोमास तोखे सम्झण में अचे थो बेटा छोकी हुनजे माउ पीउ चवंस पिया, भाई काथे ग्वालियर काथे शेॾ डोल, त चई नई नई हिते ॾाढी शांती आ चईं मे को अहिड़ो, ई खपे मूंखे इहा हो ॾाढा वॾा शहर न खपनि।
हा हा,
त चए पी चए पी हिते शांती आ सुकून आ असां मतिलबु घटि में घटि सुकून सां रहूं त ता।
हूं, हेॾे त पॉल्यूशन एतिरो आ। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन एतरी आ, माइग्रेशन काफ़ी जना कंदा आहिनि हेॾे। बिहार यूपी मो त बेड़ो गरक थी वियो आ दिल्लीअ जो त।
बिल्कुलु बिल्कुलु हुते त हुते ॾाढो ॾाढो असां ई आयासीं न असां चऊं था न ॿिनि ट्रिनि ॾींहनि में हालत अहिड़ी ख़राब थी वई की बसि हाणे लॻे पियो बसि हाणे पांजे घर वञऊं।
हूं,
छोकी जेको माण्हू सुकून इऊं शांतीअ में रहे थो ॾिसे न उनखे एॾी भीड़ भाड़ नथी सम्झण में अचे।
सही ॻाल् आ।
आऊं असां शुरू खां ई असां थोरो असां पेरियों इटावा जा आयूं मुंजा
हा आदत हा होड़ी हूअं ई आदत थी वेंदी आहे माण्हू खे।
हा त असांखे सम्झण में थोरो वडे सि टियूं में न कम्फर्ट लगंदो आ, असां वेंदा आयूं। घुमाइण घुमण बि वेंदा आयूं बनारस या छा बि त असां चारि पंज ॾींहं घुमी करे चंदायूं असां पांजे घर पहुचऊ बसि हिते सही आ
हू हूं, मां ग्वालियर वेंदो आयां मांखे होॾे फिर बि सही लॻदो आ नंढो शहर आ। सुठो आ उहो बट लास्ट टाइम मां विय हुयमि नवंबर में।
अच्छा।
त होॾे बि काफ़ी चेंजिस अची विया इन हाणे काफ़ी मतलब आस पास जा गांव जा माण्हू नी काफ़ी अची विया आहिन मुरैना जा हेॾे होॾे अलाए
हा हा ग्वालियर जे आस पास ई आहिन न इहे सभु सिटियूं त
होॾे बि इओई थो थींदो वञे बस भीड़ बड़को भरदो
हा बसि भीड़ व वधंदी हा। आऊं असांजो शेडोल शुरू में त पेरियों बिल्कुलु हीअं हूंदो हुयो जंगल।
अच्छा।
त शुरूआत में त मुंजी मम्मी आऊं भा भा भरे ॾिसी करेह पिया चवनि, चवनि पिया कीअं दीदी रहंदव। त, च न हाणे असां हिरी विया आयूं, दरअसल बिजनेसिस सिलसिले सां हिननि कम कयो त पेंजे सतना कयनि उते वरी न सम्झ में अ वरी शेडूल लाए आायासीं।
अच्छा।
त हाणे मालिक जी शुकुर आ दातार हाणे सभु बढ़िया कयो तईं।
सुठी ॻाल्हि आ।
हा हा दातार जो उथंदे वेंदे शुकुर आहिनि मालिक।
हा, हा तव्हां जो पुटु छा कंइदो आ?
असांजो इहो पुटु फैक्ट्रीअ ते ई वेहींदो आ।
अच्छा।
हा पुटु बि हा हा हा फैक्ट्रीअ ते वेंहिदो आ। हिन पढ़ाईअ में न नंढो अञा हा नंढो हा। पाण फाइनल तसि।
अच्छा फाइनल तसि अछा।
मिड़ई हुननि खे पढ़ाईअ में एॾो इंट्रेस्ट न आहे भैया।
अछा।
हो चंवदो चंदा हमलोग अपना ई कुझु कम ई फीर चालू करेंगे दोनो भाई मिल के।
सिंधियुनि खे त वधीकनि खे इ ई हूंदो आ की जॉब न करणी आ असांखे। पांजो धंधो ई करिणो आ। पो ब्लड में थींदी आ न हिकु शैय। असांजे बि हेॾे सभु इहो ई आहिनि।
हा हा सही ता चओ इहा त ॻाल्हि त बिल्कुलु बिल्कुलु सही ता चओ पंहांजो बिज़नस करणो आ।
दबजी करे न रहिणो आहे कंहिंजे, कंहिंजे हेठि न रहिणो आ असांखे।
हा। हाणे मुंहिंजा सौट आहिनि उहे इटावा जा ई आहिनि त इटावा नंढो गांव आहे त आख़िर उह निकिरी करे हाणे जॉब पढ़ी लिखी करे हिकु हिकु सौट जो होॾे बैंगलोर जॉब लॻी तसि।
हा, हा।
हिकु हेॾे पुने वयो आ।
अच्छा।
उहई चांस चांवासि ॾिसु पढ़ाईअ में ॾिस आहे त सही न पढ़ाई वठो त पांहा़जो वॾी सिटी बढिया मिली वेंदव।
हा अ्च्छा सुठो पैकेज सुठी कंपनी मिली वेंदी ॿियो छा।
चई न हम लोग को अपना जॉब असां बिज़नस ई कंदासि, मां चयो ठीकु आ भाई। पो जीअं तहां खे वणे ॿियो छा कंदो। मालिक एॾो सुठो कयो तई अञा उहो ई सुठो कंदो।
बिल्कुलु।
अऊं अॼुकल्ह वरी ॿारनि जे मर्जी जे खिलाफ़ु असां कुझु करे नथा सघंऊं। जेके जीअं वणेव तहां पाहांजी मर्ज़ीअ सां ई कयो।
हा, मांखे ॿ ॿार आहिनि। सते साले जी गुड़िया आहे ऐं पंजे पंजे साले जो पुटु आ।
हा भाई सुठो बढ़िया बढ़िया।
इलाही डीठ, कॾहिं कॾी त इहे बि इलाही डीठ थी वेंदा आहिनि।
अच्छा, त भाभी छा कुझु जॉब कंदी आ?
मुंहिंजे साण ई पढ़ाईंदी आ हुनजा सब्जेक्ट इंग्लिश और साइंस आहिनि मुंहिंजा मैथ्स एस एस टी और इकोनॉमिक्स।
अच्छा सुठो अथव न, बढ़िया अथव न। ॾिसो अॻरि माउ पीउ पढ़ियल आहिनि त ॿार जरूरु पढ़ंदा।
हम्म, हम्म।
मेन असांखे हेॾो न पढ़ाईअ जो हुयो त ॿार बि न पढ़िया।
हा।
त उहो ई आहे न।
मां खे त ॿिनी खे इलाही आ ई लॻी, लॻिया रहंदा आहिनि। पढ़ाई मां बाक़ी प्रेशर न पाईंदो आहियां हिननि जे मथे। मां ॾिस आहियां न ॿारनि खे जेका ॿार ईंदा आहिनि ट्यूशन में पेरेंट्स हीअं थी विया आहिनि अॼुकल्ह हे कयो, उहो कयो हेतिरा मार्क्स अचणा खपनि। प्रेशर कुकर जीअं थ्री इडियट्स में चवंदो आहे नि आमिर खान हे दिमाग़ आहे प्रैशर कुकर न आहे हूंअ था करनि। हर साल सुसाइड त कर बच्चा। प्रैशर ॿार प्रैशर में अची करे भई मुंहिंजे पीउ हीअ चयो आ मां करे नथी सघां त मां सुसाइड थी कयां। त मां त कुझु चवंदो ई न आहियां ॿारनि खे। हाणे खा ई। भैया जेको सुठो सुठो लॻे एटी नाइंटी परसेंट जेका वठी अचो तव्हांजी क़िस्मत बस बेस्ट दो अपना।
हा, न-न-न इहो ॾाढो सुठो अथव। हा, इहो बि ॾाढो सुठो आ न अॼुकल्ह त ॾिसो त दौड़ भाग लॻी पई आहे पढ़ाईअ में बि। हा, हलो ठीकु आ भा
हिन खां बि टाइम थी वियो।
ठीकु आ, ठीकु आ, चङो हा-हा-हा, चङो। जय झूलेलाल।
चलो भाई।